हेलो हँ शुभम बजै छियै
ओना
हाँ कहौ ना की हाल छै हँ यौ बाजू ने की हाल छै
हँ ठीक
ठीक छियै
ह
नेटवर्क नयि की अहाँ सबके देश
ई तऽ नेटवर्क नहि है की
ओ फ्रेस आवाज लेखा नयि बुझायल लेकिन ए ओहिसँ पुछ लियै
नहि हमरा तऽ अवाज अबैया अहाँके
हँ तऽ आब हमरो अबै हए कहू ने
हँ हमर तऽ खाना पीना भऽ गेलै अहाँ कीसभ खेलियै य
हमरो सभके भऽ गेलै लेटल छियै आब की करियै एहि बेर क
गर्मियो हय
यौ गर्मीके तऽ मड मत पूछू बड गर्मी छियै
हाथ बेलना तऽ पंखा करै छियै की
नयि पंखा छै नयि ऊपर लागल
लागल छै
हँ
की सभ खेलियै य
फेलिय परवलके भुजिया बनेने छलियै घिउराके सब्जी छलैय दूध छलैय रोटी छलैय आम छलैय
ओ आर सब कहू ने बाल बच्चा के की हाल चाल है
सभ ठीक छियै धियापुता अहाँ कहू ने अहाँ कीसभ खेलियै
हम तऽ खेलियै दूध रोटी सब्जी आओर की खैयै गर्मी है खाहि के मोन नहि करैय हय
अ अहुं सबके गर्मी छीय ओतऽ
ह बड गर्मी है एतऽ
धूपो बड भऽ जाय है कि ने एते धूप भऽ जाइ है एते धूप भ जाइ है की मत पूछू
ह की करल जेतै गर्मी हे तब झेलऽ के पड़तै
ठंडी गर्मी तऽ लागल रहै छैइ सबके आदमी के तऽ सही झेलही ही परैह
हूँ हैलो
हँ यौ बाजू ना
कहू ने आओर सब
तऽ खाना अपने बनबै छियै कि कतहु बाहर खाइ छी
कहियो बना लेली कहियो बाहर खा लेली एनाहिते भऽ रहल छै
बनब अबैय अहाँके
नैइ अबैहइ कहियेसे हम बनबै छी खाना
की सब बना ले छी खाना में
रोटी सब्जी चावल दाल जे कहू हम से बना लै छीअइ
कथी कथीके सब्जी बनबय अबैय अहाँके
हम सब किछु के तरकारी बना लय छियै
सभ बना लय छियै अहाँ
हँअ्
माउसो माछ बनाबै छियै न त
माउस माछ बनबै छियै लेकिन एखन नहि खाइ छियै मोने नहि करै एते गर्मी एहि से खायके
ओ पहिले खाइ छलियै
हां पहिले तऽ खा लय छलियै
अब किया छोड़ देलिय एते जल्दी अभी
त आदमी
तऽ गर्मी की है कोनो हरदम थोड़ी खाय के छैइ कभी काल खायमे की हइ यौ
तऽ इहो बनाबै मे आमद लगै छैइ ह एहि चक्कर मे नहि खाय छी गउआ के
कहियौ न
ह
अहाँके ओतय कबूतरसभ छलै से की भेल भागि गेल कि हय सब
हे बैएहई एखन त अभी तऽ बच्चो दऽ देलकै अ
बड्ड पड़बा सबके अथि देखने छली एक दिन ओहिसँ पुछली
लाइट है ओने कि लाइट कैइट गेल
नई यौ हमर सबके तऽ लाइट रहै छै भरि भरि राति रहै छै इन्वर्टर हय सब पंखा सबमे कनेक्शन दिवा देने छी गर्मी के दिक्कत नई हेतै बुझेबे नहि करै ह पंखा चलैत रहै
ह लाइट तऽ एनहितो चौबीस घंटा रहै है लेकिन कहियो काइल कटि जाइ है तऽ बड् दिक्कत होइ है
ह
गर्मी से पसीना पसीना भऽ जाइय
ओ हँ पंखा त कुछ राहत रहै छै न
ह एतय तऽ हाथो बेलना नहि हइ खरीद कऽ आने के हइ सोचै छियै आइ खरीदबै काल्हि खरीदबै खरीदे नहि पाबै छियै
कूट ई सब नयि है कॉपी किताब के मोटका कूट सब ओ सब अहाँ के कह मे बढ़ नीक आबै है
खड़े के रहतै कॉपियो किताब नयि है
ओ त खरीदै है की ह तऽ पंखे कीन लेब पलंग कीत कीनल जैब
ह य न तऽ पंखा लागल है लेकिन कहियो कभार लाइट कटि जाय है न तऽ बड्ड दिक्कत होइ है
हँ ह ओ एगो राखब रूम मे अपन कथी कहै छै
हँ जेबै कहियौ बाजार तब खरीद क आन बई
अकेले रहै छियै कि दोसर हित सब रहै है एतऽ
नहि ओर लड़का सब पढ़े लिखे जाइ है न तऽ सब साथ मे रहै ह कॉलेज वला सब
नहि नहि अभी कॉलेजेवला साभ ह अभी टुवेल्थ के एग्जाम देलियै यए ने
ओ अहाँ टुवैल्थ के एगजाम दैलियै ह
हँ भऽ गेलै कुछ दिन कुछ दिन कुछ महीना भऽ गेलै
रिजल्ट नयि एलइ की
रिजल्ट तऽ आइब गेलै
की भेलौ
केलिय यौ
ओ त तऽ बड नीक बड खुशी के बात छी
से तऽ हइ अभी तऽ पढ़ै बकी है आगू पढ़ैके है ना बड खर्चा होइ हइ पढ़य लिखयमे
परर्चो कऽ कऽ बच्चासभ पढ़ि लियै ने तब बुझियौ कि हँ आइ काल्हिके बच्चासभ परर्चो करा द हइ पढ़ि बलि को नहि करयै हइ
हू अहाँके ल लैका फैका की करैए सुइति गैल
हँ यौ हमरा एकेटा धिया पुता ह कि हमही तऽ सुतलखिन ह
ओ त घर कहिया जेबैय
घर तऽ एखन हम नहि जायब धन तऽ एलियै ह डेढ़ दू महीना होइ छय घरसँ अयला देखिय सोचैय छिये छठ पूजा भऽ जेतै ओकरा बाद जेबैय
छठके बाद जेबय
हँ ओ हम सोचने छियै अभी कन्फर्म नहि छै कियकि अभी तऽ बड्ड टाइम छै ने तऽ ओहि बेर तऽ ओहि बेर देखल जेतैय
हू हू
की कहै छी ह ओ काम फेर आबेवला है की जे पढ़ि कऽ सुनबे है
के यौ
ओहिमे नहि आबैय छलै काम एनाहिते करै लए जाहिमे पढ़ि कऽ सुनबै छलै ओ काम फेर आबैवला है कि
नहि कहब अभी तऽ बात बातचीत वाल चले हे ओ अभी देखे की होइ हे अभी केना कहू ई सब
हू
अहाँ घर गेल छली की
हम तऽ अभी नहि गेलिये जेबय अभी दिवाली मे
दिवाली जी के सब छै अहाँके घरमे
हम छियै मम्मी है भााय है बहिन है के रहतेै अब
बहिन सभके बिआ कऽ लेने छियै
हँ ओ तऽ कहिए भऽ गेलै एकता है आओरो बहिन ओकरो भी आब करे एकटा के भऽ गेल एकटा के बाकी हय
अच्छा दूटा छथिन
ह दूटा बहन हय
ओ आ सब बड़ छथिन कि छोट छथिन
हमर सभ तऽ बड़ छै हम तऽ अभी पढ़ते छियै
ओ हुनकर पढ़ाई भऽ गेल हइ दोसर की बहिनक के
हँ हुनकर पढ़ाइ भऽ गेलैय आब लड़का खोजै छियै कतहु नीक मिल गेलैय तऽ कऽ देबैय
ओ हँ तऽ पढ़ाइ भऽ गेल छै तऽ की करतथिन
ई जो भऽ गेल ह रब क देबेके चाही खोजैय छै मिल जेतै नीक कतौ तऽ क देबै
हँ हँ आइ काल्हि सोचि समझ कऽ करे पड़े न कि ने
उएह सएह तऽ बात हय
सरकारी खोजैय छिये कि प्राइभेटवला
जे मिल जाउ जे कनि नीक रहब ओ करेसँ भऽ जेतै एहिमे सरकारी आ प्राइवेटके की बात है लड़का नीक रहैय
बात रहै ह ने आउ बड आदमी बहुत लोक होइ छै जे कहै छै हम सरकारिए करब आ बहुते लोक कहैय छै कि प्राइवेटेमे निमन कमाइ धमाई हेतै तऽ ओहो कऽ लेबैय
सएह कहै छी ने कतहु नीक मिल जेतैय तऽ कऽ देबै
ओ कतेक पढ़ल छथिन बहिन
बहिन त हमर ग्रेजुएशन कयने हय
ग्रेनएशन क लयने छथिन
ह कम हँ कहिय खतम भऽ गेल कर
हँ तऽ अभी कोनो नीक लड़का देखियौ तब जब पढ़ाइ भऽ गेल छै तऽ उम्रो तऽ भऽ गेल छै तऽ ओ बच्चा थोड़े छथिन
हुँ हुँ से बात ठीक
सु
अहाँसभ कए बजे सुतै छियै
हमसब सुनत रहइ छिय एगारह बारह बजे तक
ह जल्दिए खा लै छियै ने अभी तऽ गर्मी ह त ले
ह यौ जल्दी त अहाँ खााय छी आयौ तऽ दस बजे दस बजे खेलियेय
आ
ठीक छै त त काल बतियब ठीके
हूं हूं चलू की कयल जैब सुतू फेर बात हत अहाँसँ ठीक है करब अहाँके